ओ की हाल समाचार छै
बढ़िआँ अहाँके की हाल चाल छै
बढ़िआँ छै बहुत नीक छै आओर खेनाइ पिना सब भऽ गेले समय तऽ बहुत गर्मी अछि
बनेलहुँ हेँ दाल आ रोटी बनेलहुं हें अहाँ की सभ बनेलहुँं हें
हमरा ओतय तऽ बनल अछि घेराके भुजिया आ रोटी रोटी अखन नहि बनल हे कनि देर बाद बनायब रोटी
गरम गरम नीक लगतै लेकिन गर्मी कतेक छै मौसम मौसम तऽ बहुत अथी छै
बहुत गर्मी छै बहुत गर्मी छै आओर बनायब एखन नओ बजे मे रोटी बनायब गरमे गरमे हमर पापा के बहुत निक लगाए छै तऽ ओ हम बनाएब तै के बाद सब गोटे खायब कखन खाइ छी
हम तऽ दस बजे खाना पीना खाइत छी आ हँ लेटे छै कनि अपन किछु काज सब रहैत अछि एहिके ओजहसँ हम कनि लेटे खाइत छी
कोनो बात नहि घ
आ बादामके दालि बनेलहुँ हेँ आओर रोटी बनेलहुँ हेँ हँ सुतनाइ यए एगारह बारह बाजे जाइत अछि ओना एखन अपनासभके देखिते छियै गाम घरमे लाइन कतेक कटि जाइए हवा बिहारि उठि जाइ छै कखनहु पानिके मौसम भऽ जाइत अछि हँ
इहो बड़का समस्या
हँ
आओर अहाँ बतैयौ आर
आओर सभ एकदम ठीक ठाक छै कहलहुँ काल्हि खन चलब ओतऽ की कहै छै कपिलेश्वर स्थान
एकदम चलऽ अरे होत तऽ हमरा ब् मन लगैय
कते नीक जगह छै एकदम पूरा एकदम महादेव के एकदम पूजा पाठ करू बहुत नीक एक बेर गेल छ खेलहुॅं हेँ हम तऽ पहिल के मौसम भऽ गेल छले खूब वर्षा सात एकदमसँ तऽ
हमरा याद अछिइ छ हँ
हँ बहुत उपनयन छलै ने तऽ उएहमे गेल छलियै हम सभ गोटे
जाहिमे हम अहाँके कहने छलहुँ हेँ जे हमर घर आउ कियाकि हमर घर तऽ ओते पासे हय लेकिन अहाँ नहि आयल छलहुं हें
हँ पानिए ततेक पड़य लगलै ने बरसातके मौसममे नहि बुझैत छियै गाड़ी बस इहो सभके दिक्कत भऽ जाइत छै
सही बात तऽ छै कोनो बात नहि फेर एक बेर हमस चलब
हँ ताहि दुआरे मोन छलए काल्हि खन जे छै से अपनासभ ओतऽ अबितहुँ अहुूँ ओतयसँ अबितहुँ तो हमहुँ एतऽ से अपना ओतयसँ अबितहुँ तऽ भेंट होइतै तऽ ठीक रहितै
आर हम तऽ कनी दिन पहिने से हो गेल छी छलहु हें ओतऽ मूड़न छलेया हमरे दीदी के पोता के तऽ ओहिमे गेल छलौं हें हमस गोटे
अच्छा
तऽ मोन लागल छलैएा ओतऽ
से तऽ छैहे अपना सभके मिथिलाञ्चलमे किछो भी होइ छै अपना सबके मिथिलाञ्चलमे मूड़न होइ या उपनयन होइ ईसभ तऽ कपिलेश्वर बाबाके स्थानमे होइते छै
जरूर आर एहिमे क विशेषता छलैया से मुूड़न हेबाके छलैया ओहि ठाम तऽ आर किछु विशेष भेलै से बात
हँ से तऽ छैहे
आब मै सीमा सबर तऽ सेहो फेर जायब हम कपिलेश्वर स्थान
अच्छा जाइते रहै छी मतलब अहाँ तब हम सब तऽ कहियो काल अपन मतलब एक बेर गेल छी आ ओहि बादर बड्ड मोन लागल छल अहाँके नजदीक अछि तऽ तऽ
बिलकुल अहाँके हँ हँ अहाँ आउ अह जे कहबै ओ हम बना कऽ राखब खेनाइ पिनाइ कियाकि ओहिमे हम तऽ बहुत महिर छी
हँ हँ एर पोच भात बना कऽ राखब
एकदमर कोच भात तऽ हमरा हाथ के सब खााय ले तल त लइत रहैय
हँ हमरो मोन लऽ लेल लैत रहैए अच आओर सभ माँ सभ ठीक छथि माँ पप्पा छोट की बहिन ठीक छथिन अच्छा नहि बड्ड खुशी लागल ह आँ अखलेश ठीक छै हेलो
हेलो
हँ खेनाइ पिनाइ कखन खायब
कनी देर बाद
अच्छा से तऽ बड्ड नीक गप कहल अहाँसभ जाइत रहै छी फेर नहि कोनो एखन काज छै की मुूड़न ओना मलेमास छै ने मलेमासमे तऽ नहि होइ छै एखन किछो हँ ई कहिया खत्म भेल मलेमास
मले मास तऽ सत्रह तारीख सत्रह क
सत्रह तारीख मतलब ओहिके बाद जे छै से अपनासँ फेर कोनो एहन शुभ काज कऽ सकैत छी
कसकब ह ओ कहसकब
से तऽ छैहे पूजा पाठ तऽ अपन ओना घुमनाइ फिरनाइ तऽ होइते छै अपन कतहु जा कऽ घुमि फिरि लिअ सेसभ तऽ होइत छै लेकिन मलेमासमे इएह छै जे आओर किछु नहि होइत छै मूड़न उपनयन भेलै कि बिआह दान भेलै
कैत रहू
हँ
से बात
हँ तऽ काल्खिन अहाँ जे छै से अथी दुूब बेल पात सेहो लऽ लेब पूजा पाठ करबै कि ने तऽ एतऽ से हम अहाँके नजदीक पड़ैया गर्मी मे जे लऽ कऽ एबै तब पता नहि कनि अथि से नए भ जाय ताजा नए ओते रहतय अहाँ पूजा के ओरियोन के सब होय छै से सब कऽ लेब बेलपात कत लऽ लेब दुबि लऽ लेब आओर की होइ छै
हँ एकटा फुलडालीमे सभचीज लऽ लेब आबि जायब
से नहि नीक रहतै तखन अपन अहाँ सभटा ओरियन केयने रहब हम अपन आबि जायब
हँ ई बहुत नीक बात अहाँ कहलहुँं
हँ
हमरा घरमे जे आइ खेनाइ बनेलास से तऽ हमरा खायके इच्छा नहि भऽ रहल हइ
कथी लए ये
घेरा रोटी बनलैया घेरा मोन नहि होइया खायके
ए ओ तऽ एक नम्बर होइ छै
हो
घेरा के भुजियाब अखन एहि सब समय मे इएह सब बनय छै ने खेनाइ पिनाइ
ओना छै कनी
हँ तऽ कटहर बना लेैतहुँ कटहरके कोफ्ता बना लैतहुँ ओ तऽ नीक लगैया अहाँके
ओ तऽ बड़ नीक लगे
हँ तऽ नीक जे नीक लगैए सएह बना लेब मम्मीकेँ कहितियैनि जे बना देतैथ अच्छा नहि कोहु काल्हि खन काल्हि खन जे छै से अहाँ बना लेब कटहर के तरकारी आराम से ओ भात ओ कटहर के तरकारी कटहरके बड़ो बना लेब कटहरके बड़ सेहो बड्ड नीक लगैत छै हमरा तऽ बड निक
ताहिमे हमर मम्मीो बड्ड नीक बनबैया
हँ तऽ हुनकर हाथक तऽ से तऽ छैहे ओनहो मम्मीसभ जे होइ छथिन ने हुनकर हाथ के खाना बड सुन्दर
बहुत सुन्दर होइ छै ह सही कहलहु अह
अपने जे बनाउ ओ खानामे ओतेक मजा नहि रहैत छै
ई बात अहाँ बिलकुल सही कहलहु
और माँ के हाथ के खाना मे ओ प्रेम रहे छै बहुत प्रेम रहे छै प छैना अपन बच्चा सभके प्रति हँ नहि हमरा इएह रहैए कि अपन खाना पीना अपन माँ सब बनबै छथिन तखन तऽ ई होइ छै कि आब सभटा काज उएहसभ करथिन तऽ अपनासभ की करबै ताहि दुआरे अपनो सबके किछु काज करबाक चाही ओना कहै छथिन बेटी छी कनि काज धन्धा कयल करू से बात
तऽ हम बहुत चीज कऽ दै छियै हमर काज रहैया रोटी बनेनाइ भोर कऽ राखि कऽ
अच्छा नहि नीक करै छी काज ताज कऽ देल करियौसगरे ओहो कते करथिन एसगर कोनो काज के नहि
ताहि दुआरे हम कऽ दै छियै
हँ आ छोटकियो बहिनके कहियो करथिन बैसल नहि रहती हँ हँ पढ़बो करती पढ़ाई लिखाइ सेहो करती आ सङ्गे माँके कनि मदति सेहो कऽ देथिन काज धन्धामे सहयोग देथिन हँ ई छै ने कि ओसभ सभदिने बहुत काज करै छथिन की कहलहुँ
कने आ ह
हँ य अँचार तऽ बनेलहुँ हेँ ओते नीक छै तऽ हमरा नहि बनाय लेबेया ते मायएे बनेल छी ब किना लेकिन बड्ड नीकसँ एकटा अथि कुच्चावला अँचार नहि होइए जे आम अच्छा ई कु्चावला चारने होइया जे आम के घस के बनायल जाइ छै
ओ तऽ ब् नीक
हँ ह आ ताजा हमरा ताजा अँचाार बेसी नीक लगैए जे तुरते ओ कि कहै छै आमके घसि कऽ जे छै से बनै छै आ फेर ताजा फेर मसाला सभ दियौ आ कच्चा सरसो तेल आ फेर ओवला अचार बड्ड नीक हो छै लगैत रहै छै झक्का खाइ छी आम के एखन तऽ आमके समय छै
तहन इएह सब आइ काल् चलि रहल है आइ काल्हि तऽ ये एकरे एखन मौसम अछि
हँ हँ हँ नहि बहुत नीक रहै छै
आम सेहो खाइ छी एखन तऽ
पकलका आम एखन तऽ ई कलकतीया आम तऽ लास्टमे पकै छै नए
कलकतिया आम
तऽ लास्टमे पकैत छै नए एखन तऽ वएह जरदालू आम हैत हँ एखन तऽ वएह जरदालू आम हैत
इहो सब आम मे
बम्बइ आम हमरा ओतय बम्बई आम टूटल छलए ऽ कते त अहाँके कारबेट सब दऽ क पकायल जाइ छै हमसभ ओहिना प दऽ देलियै कह ना पैकते तहने खैब हम सब दवाई तवाई नए देय छीये काम पकबैले कहै छियै स्वाद खराब भऽ जेतै हँ हँ स्वाद खराब भऽ जेतै
हमरो सब के साथ छै हमहु सब एऐना दो